आज नहि जा रहल अछि।
रहलल अछि आवाज
नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।
ठीक छियै।
छै यौ। आओर। ठीक ठाक चलि रहल छै कहुना घीच तीर के। अपनो बहुत
नया ताजा मे किछो छै नहि गरमी केहन छै।
गर्मी तऽ बहुत अछि ओना साँझ मे जे छै से मेघ लागल छले हे तऽ हवा अखन कनि कनि क बह रहल अछि।
ह्म गाममे तऽ सेहो अछि शहरमे तऽ सेसभ किछु लेने अइ सभटा सभटा दीप धीपैए देवाल सभ जतेक मकानक देवाल सभ छै ततेक घीपै छै जे पूरा एकदम विचलित कऽ दै छै मन।
बहुत गर्मी।
विचित्रवला गर्मी ताहि सङ्गे उमस सेहो एक रत्ती बारिश भऽ जाइ छै, तकर बाद तेहि प्र प्रचण्ड रौद होइ छै, ओ तेहन उमस कऽ दै छै जे, मोन घर भऽ जाइ छै पूरा। जेना लगैत रहे छै साँस जे ले छै ताहू मे गरमे हवा घुसे छै
गाममे तऽ एकटा छै कम से कम ई पोखरिके महारपर घर रहलासँ हवा के आनंन्द रहै बेसी गरमी रहै छै त्यों हावा के आनंद ले छै बहुत नीक।
ओना तऽ अहाँके उपाय अइ घरे अइ पोखरि महारपर अहाँ तऽ हेलिओ लैत हयब कखनहु कालके।
से तऽ छैहे सभ रङ्गके आनन्द लैत छीिय।
हँ खाली दू की नहि लेब नहि तऽ कतहु पाइन मे नुका जायब तऽ दिक्कत सेहो छै ने।
आब नहि जाइ छी पोखरिमे एक बेेर दू साल पहिने हमरा सङ्गे घटना घटित भऽ चुकल छल।
वाह तहन तऽ अहाँ भुक्तभोगी छी।
हम जे छै से आब पोखरिके पानिसँ अपना नहि डर होइए परिवारके आदमीसभ नहि जाए दै छथि।
हँ ओनाहो अनिदर आदमी छी। नहि आ हेहर सेहो छी कनि कनि मनी।
की करबै हे अरबने रहब। र
नहायल करू पोखरि मे हेलल करू एहि पार से ओहि पार ओहि पार से ओ पार।
नहि से हमरासभके कलोमे जे छै से बड्ड ठण्डा पानि दैए। जखन इच्छा होइए। चारि हेंडल चलबे छियै एकदम शीतल जल निकले या।
वाह पिबू पिबू खूबके पिबू हलको जुड़बियौ शीतल जलसँ।
भरि दिन मे दू बेर तीन बेर हइ छीिय
कमसँ कम शीतल जल भेटैए हमरा हिसाबसँ दस टा घैल भरि कऽ राखि लेल करू आ बाट घाट लोक जाइत अबैत रहै छै कनि चीनी मिला मिला कऽ देबै तऽ बड्ड पुण्य हैत अहाँके।
नहि से तऽ अहाँके एखन जे छै से हम धन्यवाद ज्ञापन करय चाहै छी जेकि अहाँ जे ओ अथिी पठा देलहुँ डिब्बा पानिवला ओहिमे जे राखि दै छीियै अहाँके बर्फ जमा कऽ तऽ ओ बहुत ठण्ढा रहैए।
ओना ओ नहााय लए पठेने रहिै ओहिसँ नहायल जाइत छै अहाँ ओहि पानि पीबैत छी।
अरे हमसभ देशी आदमी छी ने मिथिलाञ्चलके छी तऽ अहाँके जे छै से सभचीज कऽ सकै छी एकटामे एक एक पन्थ दूइ काज नहि कहै छै से एक टामे जे छै से कए रङ्गके काज कऽ सकै छी।
पेड़ अहाँ छिय ने यौ अह विभिन्न तरह के अहाँ के बुन अछि अहा के अन्दर।
आ हमरामे तऽ से अछि।
हँ हँ जरूरतके हिसाबसँ अहाँ मैनेज सेहो करै छी, सेहोसभ देखलहुँँ अहाँके।
सभ रङ्गके काज करय पड़ै छै, ने एकटा काजसँ नहि ने हेतै।
हँ ऐसे काजसँ तऽ नहि हेतै, मल्टीपल काज करय पड़त।
ह्म सभ रङ्गके काज कयलहुँ। ओहिमे चलै छै घीच तीर कऽ कहुना।
बहुत खुशी भेल। अहाँ से गप कऽ कऽ।
हमरो खुशी भेलल, अहाँस गप
आ यौ एकटा चीज पूछैके छलए? ई मधुबनीसँ अ भारत के राजधानी दिल्लीे लेल, कोन- कोन ट्रेन उपलब्ध छै, रेलगाड़ी।
मधुबनीसँ अहाँके भोरमे जाइए, एकटा शहीद एक्सप्रेस। ओकर बाद जे छै से, गरीब रथ जाइय। आ गरीब रथ के बाद, स्वतन्त्रता सेनानी सेहो जाइया।
ई तीन टा जे कहलहुँ से, रेगुलर कहलहुँ कि नहि, एहिमे साप्ताहिक छै।
ई तीनू रेगुलर चलैए, सभदिन नितदिन चलैए प्रतिदिन।
हमरा हिसाबसँ ई जे अहाँ गरीब रथ कहलहु हेँ, ओ रोज तऽ नहि य?
गरीब रथ, सप्ताहमे तीन दिन अछि।
ह सप्ताहमे तीन दिन।
सप्ताहमे तीन दिन गरीब रथ, आ ओना दरभंगा से जे छै, से चलैए स्पेशल ट्रेनसभ सेहो चलैए।
ह्म।
हम्म
तत्काल टिकटके बारेमे, अहाँ के खयालात अछि।
तत्काल टिकट तऽ छै, कटय लए कटि जाइ छै, नेटवर्क प्रॉब्लम रहै छै। तैओ जे छै, से मिलाजुला कऽ अहाँके, पाइ बेसी काल फइस जाइ छै। मुदा टैलेंटेड आदमी जे रहै छथि, ओ काटि लै छथि, सड़वरके प्रॉब्लम रहै छै, बेसी त।
हाँ। ओना देखल जा तऽ। माननीय रेल मंत्रालय जे छै, से तऽ, हमेशा बहुत बड़ाइ लऽ कऽ उपस्थित रहैया, तत्काल टिकटिंग सिस्टमके लऽ कऽ, लेकिन हमरा जनतब जे अछि जे ई कोनो सुधारक स्थिति मे नहि छै, ज्यों के त्यों छै।
हँ दिल्ली आ बम्बइके कहियो गाड़ी खाली नहि जाइत अछि, सभदिन मारामारी रहिते छै, हमेशा
अच्छा? आ सुनमेएल है जे दरभंग दरभंगा एयरपोर्ट के, सेहो विस्तार करऽ जा रहल अछि।
दरभंगा एयरपोर्ट तऽ, अहाँके अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनत।
जैय तरह से अ जगह के छै ओतय उपलब्ध, ओहि जगहके हिसाबसँ जे बनायल जाय त। बहुत खर्च छी हेतै लेकिन हमरा नहि लगैये जे एखन ओहि लेवल पर त इनकम छै? ओतेक इन्फ्रास्ट्रक्चर के और बढ़ायल जेतै।
से त छैहे मुदा, ई कहल जा सकैए जे कि धीरे धीरे त सब किछु अहाँके हेबे करतै, नीके हेतै।
हुं। सुनवामे एयले जे ई मिथिला हाट सेहो एक नम्बर कहाँ दन प्रदर्शनी के हिसाब से बनाओल गेल अछि। ने
आइ हम गेल छलहुँ मिथिला हाट
की केना व्यवस्था?
बहुत नीक, ओतय जे छै से अहाँके हम बेसी काल जाइत अबैत रहै छी।
अच्छा।
ओतए गेलों अहाँ के आनंद अबै छै खुशी भेटै छै, मतलब कतबो थकान रहत ने।
हां हां।
त दूर भ जायत।
वाह बहुत खुशी भेल जे अहाँ मिथिला हाट घुमि अयलहुँ, असगरे गेल रही कि अपन की कहै छै लड़की सहपाठी संगे गेल रही।
चारि पहिया वाहन से गेल छलहुँ। तीन चारि आदमी और छलथि हेँ दोस्तसब संगे।
अच्छा।
सभ गोटे गेलहुँ पाँच बजे करीबमे गेलहुँ, एखने तुरन्त अयबे कयलहुँ हेँ घर पर।
तखन भोजन ओतै भेल रहै कि दोसर ठाम?
नाश्ता पानी भेलै होटलमे।
अच्छा, भोजनालयमे?
भोजनालयमे नाश्ता पानि भेल छलै।
अच्छा।
हां ठीक ठाक छलै, ओना हम बाहरके किछु खेनाइ नहि अपना आपके अथि करैत छियै लेकिन तइयो की करबै बेसी
हां सएह, सएह सुनय मे आयल अहाँके पाचन क्रिया मे अहाँ के इंजन कनि गड़बड़ अछि। अहाँके नै ठीक अछि ने ताहि दुआरे।
सब चीज ठीक छै, मुदा मोने नहि मानैत रहैए कतहु बाहर खायके।
अच्छा से बात छै।
तै दुआरे जे छै से बहुत कम। तेहने अथिमे खेलहुँ नहि तेहने नै त नहिए के बराबर।
हवा बहैए कि नहि गाममे?
हवा बहि रहल अइ बहुत नीक मौसम केने अइ सुन्दर। ठंढा-ठंढा हवा।
बारिशके की की आशार बारिश बारिशके की आशार छै।
दिनसँ मेघ लगैया। मुदा पानि के। कोनो अथि नै। सम्भावना नै रहैत छै पूरा, एखनहु जे छै से मेघ लागल अछि लेकिन किछु कतहु नहि।
तहन। तऽ मौसम। तऽ मतलब रहै लायक एखन ठीक अछि हालकि बारिश नहि भेले बारिश हयत तहने औरो किछु खेती पथारी के काज हेतै ने यौ।
बारिश हेतै तकर बादे किछु हेतै एखन तऽ अहाँके धानके गहु बीआाससभ जे छै से जरि रहल छै पानि बिना।
हँ।
दमकल लगा-लगा कऽ सभ पटबै छथि कहुना-कहुना कऽ ओकरा जिया रहल छथि।
दमकल से कते दिन प। खेता।
उएह बात छै लेकिन की करता किसान के तऽ ओतबे अथी छनि। आशा तऽ उएह टा छै।
पायन छै कि न
कतहु किछु नहि आइ गेल छलहुँ तऽ अहाँके कनरपी धारमे देखलियैए बढ़िआँ पायन छोड़ल छै
पायन नीक छै मतलब पायन अगर छै तखन तऽ नहरमेतै नहरमे
अखन अखन एबे केलै आब प तीन चार दिन पहिने
से तऽ नेपालक तराई क्षेत्र सबमे तऽ बारिश ब भऽ रहल हेतै ने बहुत इन सब ओना ओना एगारहे। जून से मानसून आब गेल छय।
हँ
मॉानसून एगारह जूनसँ आबि गेल छै।
मानसून तऽ अयबे केलैए मुदा पानि होय तब न।
ने मानसून के चक्र मे पानि त हेबे करतै।
हमर सभके बाधमे बेसी पानि भऽ जाइ छै तऽ डूबि जाइ छै सभटा नहि भेल तऽ सभटा अहाँके रौदिए भऽ गेल।
ओ बात ओहि बातमे हेतै दिक्कत कनि पानिके
बहुत दिक्कत छै। पिछिला बेर सभटा डूबल छलै पिछिला बेर जे पानि भेलै से एखन तक पूरा डूबले छै। तखन ई भेलै जेकि मखानके जे छै से बढ़ले खेत, तीन, मिथिलामे तऽ मखानेके बेसी छै तऽ मखानके अपन बढ़ावा भेटलै तऽ मखान बढ़िआँ जँकाँ छै।
ओना सम्भव हुए तऽ साँझ के पाँचो दस टा लोग अगर भुज कऽ खैब तऽ बड्ड प्रोटीन छै ओहि अन्दर।
से त छै मुदा बड महग।
उएह छै ने महग चीज जे होइ छै से कनि
बारह तेरह सए टके किलो। हाँ से छै। ओना आब लग मे हेतै तऽ आब लगमे हेतै त आब जे छै से किछु ने किछु त आफियत भेटतै हमहुँ अपन वला खेत देने छियै कनि मनि।
लेकिन आइ कालि त आब मखान खेती के त पद्धति ब बदलि गेलैये ने अलग अलग तरीका से सेहो भ रहल से
पहिने पोखरिमे करै छलै, आब जे छै से खेतके खुनि क आ ओहिमे पानि भरि क केलक आ से खूब नीक मखान छै बहुत नीक मखान छै।
कनि जे ओकरा टेक्निकल तरीकासे उपजा रहल छै, जे वैज्ञानिक वैज्ञानिक अथिसँ जे भेलैए, शोध क के जे उपजा कयल गेलैए ताहिमे बढ़िया उपज भ रहल छै। लोकके इनकम बढ़िया जकां भ रहल छै।
मटियरी माटि जतय छै न अंह।
मार्केट मे बहुत, बहुत आसानी से उपलब्ध सेहो भ रहल छै।
पहिने जेना नहि छै, जे कि नै छै।
दिल्ली सबमे हम गुड़गांव मे रहै छी, हमरा ढेर भेटैये, जखन चाही तखन अहांके भेट जायत, जतेक चाही ततेक भेट जायत। अपन सब दिसका लोक सब किछ एहेन छथि जे एत ओहि चीज के त धंधे क रहल छथि।
जाइये त मिथिले से सबटा न?
सबटा मिथिले से उपजे ओतुका अछि ने।
माछ पान आ मखान